हलो
फोन किया है?
हलो हलो, हा दीदी जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल दीदी, ठीक आहियो दीदी?
हा बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
बसि असां बि बढ़िया।
थी वियव रोटी पाणी?
हा बसि हिंयर बसि रोटी ॾियानि थी। देरि सां ईंदा आहिनि थोरो दुकान तां। त
हा हा
इन्हें चक्कर में मर्द ॾहें सवा ॾहें दुकाननि ता अचनि हथु मुंहुं धोईनि रोटी खाइनि त पोइ थी वेंदा आहिनि साढी ॾह यारहां।
हा हा हा वरी समेट। करि वरी, सभु करि त साढी यारहां थी, था वञनि दीदी
हा हा सही ॻाल्हि आहे, थी वेंदा अहिनि सुम्हंदे- सुम्हंदे ॿारहां थी वेंदा आहिनि असांखे बि।
हा सवेल उथंदा आहियो दीदी?
हा- सवेल वधीक न, पोणे सतें- सतें बजे उथंदा आहियूं। बाबू वेंदो वॾो, नंढो वेंदो आहे स्कूल वॾो त कॉलेज में आह। सो, नंढो बि यारें में आ। नंढो यारहें में आ, त हा
त, यारहें में छा खयो अथईं, कोमर्स?
कॉमर्स खयो थईं कॉमर्स में अथसि, फिजिकल एजुकेशन तसि, अकाउंटस तसि। इकोनॉमिक्स तसि, हिंदी, इंग्लिश तसि।
त मुंहिंजी, गुड़िया जो बि इहो ई आहे। पर हिंदी कान हिनि खे दीदी हिननि जे में।
अच्छा हिंदी कानि तनि, हिन में अथसि हिंदी, इंग्लिश ॿई तसि।
णो तनि
अच्छा -अच्छा इंग्लिश हिननि जे में बि अथन, छोकी हिननि खे पहिरियों न हुयो हिंदी। पर हाणे मां छा हे, हिन जो एमपी बोर्ड में करायोमासि एडमिशन। त पोइ- हुनमें हिंदी आयो थसि। पहिरियों न हुयो हिंदी हिननि जे में। कंप्यूटर, हिकु ॿियो सबजेक्ट हुयनि। ऐं, हाणे वरी हिंदी आहियो अथन। हा -हा मैथ्स जो हिन वटि ऑप्शन हुयुस, पर हिन वरी - - हिंदी चूस कयईं, मैथ जो खयईं कोन। त आई सी एस सी में हुयो न।
हाणे एम पी बोर्ड।
आई सी, न -न, आई सी एस सी में हुयो।
त पोइ, एमपी बोर्ड छो कराई दीदी?
इनजे करे-छोकी, वॾो बाबू मुंहिंजे दुकान ते वेहे कोन, पो चय मां, पढ़ंदोम। त भई दुकान ते हिकु ॼणो खपे न, हिकु ॼणो पूरो न पियो पए भेण। हमरा लॻलि आहिन ॿ। न -न उहो त पोइ साइड। स्किल्स कंदो या एमपी बोर्ड सां बि, नीट जी तयारी बि थी वेंदस। कोई दिकक़त कान्हे, चयो मां पुछो, ॿिनि टिनि माण्हुनि खां। चनि, कोई दिकत कान्हे ऐंऊ, भाभी तूं त करायस। पोइ घणे ई एग्ज़ाम आहिनि, ॾेई वठंदो एमपी बोर्ड में, छा सुविधाऊं पोइ वधीक मिलंदियूं। आहिन
दीदी, पोइ मां मञी वयमि उन्हनि खे। स्कॉलरशिप बि आहे, मां बि वई हुअम, पतो अथव -मुंहिंजी त पूरी तयारी हुई। ग्रहों भी- एमपी बोर्ड मो कराया सी बीएस ई मां, लेकिन वरी सरजन चई न। कराइजे, ग़लतीअ सां बि इन करे की, सी बीएस ई तव्हां हुनन। शुरू खां वठी बचपन खां पढ़ायो ता पिया उनखे पो ॿिन सालन। तव्हां ॿे स्कूल में जीअं ॿे एमपी बोर्ड में ता विझो त हुन जी वैल्यू घटि थी वेंदी आ - -
हा न न एज जी हू काने ऐं अॼकल उअं ई डिग्रियुनि खां वधीक त - भई स्किलस जो ज़मानो थी वियो आहे जेतरी वधीक स्किलस - - हुजे ओतिरो वधीक सुठो आहे फास्ट टाइपिंग ज़रूरी आहे एक्सल कराए वठन।
कराया ती - - लेकिन हाणे सर कोचिंग लाए पुछण वयम त हुन सर ईअं चयईं त मां चयम ठीक - - त हाणे सी बी एस ई में ई थी करायां पई स्कूल खणी मटियोमास। लेकिन ख़र्च ॾाढा आहिन भई स्कूलन जा।
च त ॾाढा थी विया आहिन स्कूलन जा भाई छा चई छॾजे अॼकल - -
तॾी वॾी वैनन जा ऑटो वारन जा ख़र्चा। वरी कोचिंग जा ख़र्चा।
भयंकर अॼकल घर
हे त कोचिंग ई महांगियूं थी वयूं आइन ॾाढियूं दीदी पतो तई। स्कूल त रेगुलर आ ॿार वञे ई वञे थो पर। कोचिंग बि न कंटीन्यू माण्हू स्कूल त भले घट बि करे वठंदो अॻिते हली करे - - लेकिन कोचिंग त एड़ी शइ थी वई तन की हुन जे बिना पढ़न ई नथा ॿार। तांजो बाबू करेव तो कोचिंग?
जी - -
हा - -
हलो हा छा ता चओ।
चए ती कोचिंग कराई थो पियो बप - -
हा हा अकाउंटस बि लॻाई थी मां हाली पो - - इकोनॉमिक्स जी ॾिसां थी ऑनलाइन चवंदीमांस करे ॾिसे अगर करे सघियो ऑनलाइन त सुठो - - सुठी ॻाल्ह आ। न कईं त पो ॾिसांस ती हुनजी बि इकोनॉमिक्स जी बि लॻाए ॾींदीमास।
त अकाउंटस यानी जीअं पढ़ेव तो पयो त स्कूल बि वेंदो हूंदो अ पो वरी हिते कोचिंग में वेंंदो हूंदोव न घणी फीस ती लॻेस दीदी?
हिन जी तस साढी चार हज़ार ॿिन महनन जी पेरियों जी छह हज़ार लॻंदी मान हिर आन फी बोर्ड में न कोचिंग जी त हिनजी ॿारां हज़ार तस। पूरे कोर्स जी हा।
हूं।
हिक ॿी मेम आह उहो वठंदी आह ॾह हिक जेको मेन सर आह असांजे शहर में कॉमर्स कराईंदो आ उहो ॿारां हज़ार वठे तो कोर्स जी।
अच्छा केड़े शहर में आ दीदी?
असां एम पी मां ता ॻाल्हायूं दतिया मां।
अच्छा अच्छा। असांजी हिते त कोचिंग छा ॿावीह हज़ार कोचिंग जा लॻा तस गुड़िया जा यारें में और हुन हुन खां पो स्कूल जी फीस ॾाढी आ दीदी असी हज़ार फीस आ।
अच्छा न सही ॻाल्ह आ भाई।
भइया एमपी बोर्ड त घट वारो हुयो दीदी पतो तई। मां बि चां पइ की ॾिस यारों ॿारो हुतां पढ़ी वठे। हा कोचिंग सुठी करे वठे ॿार लेकिन हाणे सर जो चईं की थप पो लॻी वेंदो आए एम पी बोर्ड जो कोई एॾी वल्यू न हूंदी आ। भई एॾा साल ॿारन खे पढ़ाए करे और ॿ साल तव्हां हुनन खे ओॾे ता करायो पिया।
न म हिनन जे दोस्त ई भेण प्रोफेसर आह ॾाढी वॾी पुणे में सिम्बोसिस कॉलेज एन। हुन में हुन त चई की न भाभी तव्हां त करायोस ऐं बढिया तव्हां बेफ़िक्र रहो इहो न सोचो एमपी बोर्ड में फ़ाइदा न मिलंदा एन। सुठा फ़ाइदा मिलंदव जॉब लाइ बि अॻते करणो तस त पो स्किल्स कराए छॾिजोस। तव्हां परेशान न थियो तव्हां त कराए छॾियोस
उहोई त मा त इनई करे बस पो हिते थी वियम ॿुधी ॿुधी ॿुधी करे। मा तुम जानदे हाणे जिते हेॾा साल पढ़ी आहे उते ॿ साल करे वेठा ऐं पेंजो बि मन न होस एम पी बोर्ड में पतो ती दीदी। चए प न मम्मी मा ॾहे ताणी कर हा हा।
काने ॿार जो मन हूंदो आह त पो लॻंदो आह ठीक आह कराईंदो रहजे। ऐं ॿार अऊ हिन बि थोरो पढ़ाई न घट मन होस अऊं दुकान ते बि असांखे पांजे माण्हूअ जी ज़रूरत आह। अॼकल्ह दुकान जा छोकरा थोरी ता कमाए ॾियन भेण पांजो माण्हू ॾाढो ज़रूरी आह वेहण केॾी मल मर्द लहे तो दुकान सां को कम आह अकेलो आह। त छोकरन जे भरोसे दुकानूं न
अड़े दीदी असांजे सिंधिन में त इहो ई सुठो थी ॿियन जी नौकरी करण खां सु ठो पेंजो धंधो संभाले वन। कॾहिं कॾहि इअ लॻंदो तई दीदी पतो तई ॾिस बिजनस में घाट पतो आहे प्राफिट आ कुछ बि आ माण्हू बर्दाश्त करे तो पर नौकरी वारनि खे पढ़ाई इहो आहे दीदी सुठी मिली ती वञे त हुननि खे बढ़िया सां सरकारी नौकरीअ में त फ़ाइदो ई फ़ाइदो हं
मस्तु असांये हेठि किराए सां रहंदा आहिनि भया आहिनि, लाइट वारा। बढ़िया हुननि जो कोई मतिलबु ई कान्हे सुबुह जो ॾहें साढे ॾहें बजे गाॾी सरकारी अचेनि। वठणु ईंदी तनि वरी ॿी बजे लंच लाइ छॾण ईंदनि। बीहंदी तन अध घंटो रोटी खांई वरी ॿी अढाई टी बजे वञनि पोेड़ें टी वरी शाम जो साढी पंजे छहे वापसि गाॾी छॾणु अचेन। सॼो ॾींहुं गाॾी सरकारी नौकरियूं एसी ऑफिसनि में वेठा आहिनि।
पेमेंट बि त ॾिस सैलेरी छा त लॻी पई तनि मन। हेॾा हॾ बि न हणे असांजा दुकानदार सिंधियुनि वारा त भईया सुबुह जो यारहें बजे खां वञनि था, हं हेॾी देरि सां अचनि था पया मर्द।
अचनि ता वरी ख़रीदुनि ते ॿाहिरि भटकनि गर्मी आ केॾिमल कुछ आ? सॼो ॾींहुं त वीचारनि खे हॾ हरणा आहिनि सिंधी भाऊ
हा। असांजे साम्हूं वारा त भैया सभु पी ऐच ई में तई दीदी सभु पी एची में और बढ़िया न पंहिंजी पंहिंजी कारुनि में वेंदइ। वनन बि भईया साढे अठे नवे बजे, सते ताणी पंहिंजे घर। पर भईया सेलरी त एॾी तन दीदी और तंहिंखां पो ख़र्चा धोबीअ खां प्रेस कराईंदा तई त उनजो बि ख़र्चो मिलंदो तई।
हा मां वटि हिन खां पहिरों किराय लाई जज आयो हुयो, उहो त भईया एॾो हाई फाई, जो मूंखे चए की मूंखे चालीह हज़ार त केवल घर जो किरायो ईंदो आ। असांखे चए की जेतिरा तव्हां वठो, पंद्रहां वीह हज़ार ॿियो वरी मूंखे तव्हां वापसि कजो छोकी सरकार में त हो ॿुधाईंदो न, मूंखे चालीह हज़ार किरायो ॾियणो तो पए अउं ॾे असांखे कुल वीह हज़ार पो चइ पो वीह हज़ार मूंखे वापसि कयो, त हाणे असां भइया हुन पैसनि ते थोड़ी टैक्स भरंदासीं असां चयो असांखे न पुराईंदो। चए पयो बिजलीअ जो मीटर बि मां पंहिंजे नाले कयां, उहो बि मूंखे माण्हू मिलंदो आ रोटी वारो शेफ़ भी मिलंदो आ, मां चङियूं तहांजी सरकारियूं भईया नौकरियूं तनि। रोटीन वारा बि मिलन त सभ फैमिली वारो हुयो। हा मिड़ई भईया पढ़ी ता वठन, करे ता वठन। त भईया राजा ई ज़िंदगी आ तॾें ॿारनि खे चवंदा आयूं? पढ़ो भैया कुछ करे वठो वॾा
करो दीदी असां त हॾु हणूं था, सुबुह उथी ॿारन खे नेरनि पाणी तैयारियूं करे पो त स्कू स्कूल ता मोकलऊं पिया दीदी, पाण केॾी सवेल मां ख़ुद साढी पंजे बजे उथंदी आयां दीदी।
त उहोई त तॾहिं त चवदां इन हेॾा सवेल तां उथो ता न?
हा! आख़िर नंढी वारी गुड़िया वेंदी तई छह चालीस ते उहा वञई वरी मुंजी वॾी गुड़िया सवा सते बजे वञे।
ॿुधायो त जॾें सवेल उथो हुननि खे उथार टाइम तो लॻे ॿारन खे कुछ खाराए पीआरे कढ
न मुंजा त ॿई ॿार वॾी वारी वरी बि थोड़ो कुछ खाईंद मुंजी नंढी त एड़ी तई दीदी बिल्कुलु न खाईंदी।
अच्छा न गर्मी ॾाढी आ न कुझ खाराए कढंदा कयोस। न कुझ गर्मी ॾाढी आ न।
बकुल ॾाढो ॾाढी कोशिश कई आ मां।
ॿ टे अखरोट या बादामी ॾियो हथ में की ॿ टे मुंह में - - कुझु विझी वञे गर्मी ॾाढी आ न भेण ॾाढी शिकायतूं स्कूल में त - - चनि ॿारन खे चकर अची वियो आहे वरी ख़ाली पेट गर्मीअ एॾी - - केॾा भारी बैग खणी वीचारा ॿार कजे छा।
और मौसम ठीक आ हुते दीदी - -
हा हा असां वटि त हाणे ॿिन टिन ॾींहंन खां मींहुं सुठो पए पए थो पहिरां ॾाढी गर्मी। त उस निकरे थी थोरी देेरी त उभ थी वञे अहिड़ी - - गरमी उमस वारी जो भईया वणे ई नथी ॻाल्ह। पहिरों लॻे पियो मींह पए मींह पए चिप चिप - - कि गर्मी किनी - -
हाणे मुंजे पासे वारीअ जी गुड़िया जी शादी दतिया में ई थी तस। हा पंचायती माण्हू तस हुनजे घर वारा।
अच्छा हा पंचायत वारा रहंदा आइन असांजे पासे में बि आहिन। असांजा हिक भैया बि भैया बि पंचायत में आहिन।
अच्छा महक नालो हितां जो तस हाणे हुतां जो जेको नालो हुजेस हुनजो। हा थोरो ई टाइम थी तस शादीअ खे। हा पारलर तस निणान जो पार्लर तस।
अ अच्छा अच्छा सम्झी वियम सम्झी वियम असां तव्हां शायद। प्रदीप ए घर महक हा। हा हा महक सेजल हा सुञाणे वरतम हा हाणे रमी - - ता रखजो तस।
अच्छा।
हूं हू।
हा पंचायती माण्हू आइन होटल वोटल बि तन और शायद छोकिरो बि - - कुझ हो कंदो आ।
हा हुनजो कम कंदो आ शादी वियावन में - - ऑर्गेनाइज़र सॼो हा।
हा - -
कंदो आहे कंदो आ उनजो नंढो भा तां जेके ॿुधायो ता महक - - हुनजो नंढो भा मुंहिंजे नंढे पुट जो दोस्त तस।
अच्छा हे ननू ननू चईंदा तस।
हा इकाय वॉक होटल तस सो - - वेंदा आहिन। उते दोस्त-दोस्त मड़ई ॿार ॿार।
हा, हा, हा।
आहिन असां सां जुड़ियल आहिन। वई मांस मा बि शादीअ में, हुननन सां आ हा, उन्हन सां आहे असांजी सुठी। सो शादीअ में वया हुअस।
न शादीअ में मां त हिते, न घर हिते पार्टी ॾिनीहन, त वईमांन।
अच्छ, हा हा, न पालार बि बढ़िया हलंदो अथस। अच्छा-अच्छा न हुन जा, घर वारा बि ॾाढा होशियार।
हा, हा।
निराण बि ॾाढी होशियार अथस। ॾाढो सुठो पालर हलंदो अथस, बढ़िया!
हा, हा, हा! ॿुधाईंदी आहे न, महक पाण चईदी आहि भईया मां! घर में वार-वार न दोईंदी आयां, हली वेंदी आयां पार्लर।
न, अऊं फ्रीडम तन कोई बंदिश न, छोकी हुनन पांजी धीन धीउ खे फ्री रखयो आह। त नुह् खे बि बढ़िया खोड़ एक्टिव रहंदी आह, सिंधी